प्रणाम सुनीता दीदी, कतेक दिन बाद गाम एलियै? शहर कने बदलि गेल अछि मुदा गाम ओहे अछि।
राम राम विनोद, सही कहलियै। शहर तऽ चमकि रहल अछि मॉल, सिनेमा, मेट्रो मुदा हमर गाम मे आबो क। कच्ची सड़क, राति में अन्हार, स्कूल में मास्टर नहि विकास कतय अछि।
हँ दीदी, आजादी के पचहत्तर साल भ गेलै मुदा गामके हालत देखू बरसात मे घुटना भरि पानी कीचड़, बूढ़ पुरान, गर्भवती महिला के अस्पताल ले जाबक होइ छै त जान पर बनि जाइत छै।
सड़क सड़क पर सबतरि समस्या‌ छै, पी एम ग्रामीण सड़क योजना के बोर्ड लागल अछि पांच सालसँ मुदा सड़क नही बनल ठेकेदार आधा पाइ खा गेल आधा नेता
बिजलीके हालत देखू दिनमे चारि घण्टा अबैत अछि। ओहो लो भोलटेज गर्मी में पंखा नहि चलैत अछि, बच्चा के पढ़ाई चौपट इन्वर्टर वला के चाँदी गरीब के दुर्गति
हमर समय मे लालटेन युग छलै आब अवह अछि। सोलर लाइट लगले छलै पंचायत मे, छ महीना मे खराब भ गेलै किओ ठीक करै वला नहि
पानी के समस्या से हो गंभीर चापाक कल सुखा गेलै गाम मे एकटा टंकी छैके ओहो दिन मे एक घं्टा पानी दैत छै। महिला सब दू कोस दूर स माथ पर घरलो हनाथ अ छी।
आ ज पानी अबैत अछि सेहो दूषित आर्सेनिक आइरन भरल ओकरा पीबी -पीबी के लो के पेट के बीमारी चमड़ा के रोग भऽ रहल छै आरो लग गाबे के पइ ककरा लग छैक
आजे पानि अबैत अछि सेहो दूसित आर सेने स्कुल के हालत देखिक के रो बाब मन करैत अछि। भवन जर्जर छट प कैट छी पाँच क्लास लेल दूटा मास्टर ओहो हफ्तामे तीन दिन अबैत छथि। मिडडे मील में कीड़ा वाला चाउर
एहि लेल तऽ लोक शहर भागि रहल अछि। गाँवमे पढ़ाइ नहि इलाज नहि रोजगार नहि य बा सबब दिल्ली मुम्बई पर पंजाबमे मजदूरी करय चलि जाइत छथि। गाम मे खाली बूढ़ पुुरान चलत छिकै।
अस्पतालके नाम पॉपीस प एच स छी दस किलोमीटर दूर होते डॉक्टर नहि दवाई नहि तोरी दवाइ लेल सह जाउ रस्ता मे छको गर्भवती महिला के जाँच जल गेले
आशा दीदी आङगनबाड़ी कार्यकर्ता बिचारी की करत ओकरा चार हजार रुपआ महीना भेटैत छैक ओहोमे सब काम टीका पोषण जाँच साइकिल सब गाम गाँव घूमैत अछि
रोजगारके लोन आाम नहि खेती मे फायदा नही खाद बीया डीजल महल फसल के सही दाम नहि किसान कर्ज में डूबी के आत्महत्या कर रहल अछि।
गाममे उद्योग धन्धा किछो नहि। अगर मोट- मोट कारखाना खुलि जाइत छैय। तऽ लोक के गााममे मे काम भेटि जाइत जतैक। पलायन रुकि जेतैक।
गाम मे उद्योग धन्धा किछु नहि। अगर छोट मोट कारखाना खुलि जाय तऽ। लोक के गामे मे काम भेटि जेतै पलायन रुकि जेतै।
बैंक सहकारी समिति सभ कागज पर अछि। लोन लेल जाउ तऽ हजार कागज। गारंटी माँगत गरीब के केओ गारंटी नहि लैत अछि। तखन मजबूरन महाजन स पाँच परसेंट ब्याज पर कर्ज लैत अछि।
इंटरनेट मोबाइल टावर सेहो ठीक से नहि अछि। ऑनलाइन फॉर्म भरबाक होइक छैय तऽ पाँच किलोमीटर दूर बजार जाउ। डिजिटल इंडिया के बात होइत अछि मुदा नेटवर्क नहि।
सफाई के कियो व्यवस्था नहि नाली जाम। कचरा के ढ़ेर स्वास्थ्य भारत के बोर्ड लागल अछि। मुदा शौचालय में पानि नहि लोग फेर सब खेत मे जाइत अछि।
तखन दीदी ग्राम के विकास केना हेतैक? सरकार योजना तऽ बड़ बनबैत अछि।
पहिल बात सड़क, बिजली, पानी। ई तीन चीज बुनियादी अछि। जखन तक ई नहि हेकैत। इहो विकास नहि हेकैत हेतैक। सड़क हेतैक तऽ डॉक्टर। मास्टर गाम आयत। आरो उद्योग लागत।
हँ ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन सब योजना अछि। मुदा जमीन पर उतरैत नहि अछि। भ्रष्टाचार खा जाइत अछि।
एहि लेल पंचायतके मुँह मजबूत करय पड़त। मुखिया सरपंचके जवाबदेही तय करय पड़त। ग्रामसभा मे हर फैसला पर चर्चा होउ। सोशल ऑडिट होउ जे काम भेलै से जनता देखै।
दोसर शिक्षा आ स्वास्थ्य। स्कूल से शिक्षक के बहाली होउ, ट्रेनिंग होउ। बच्चा के कम्प्यूटर, इंग्लिश सिखाउ। पी एच सी मे डॉक्टर, नर्स, दवाई। चौबीस घंटा उपलब्ध होउ। डेली मेडिसिन शुरू करू।
तेसर रोजगार। गाम मे जे चीज उत्पादन होइत अछि। मखाना, आम, लीची, मधुबनी पेंटिंग। ओकरा प्रोसेसिंग यूनिट गामेमे लगाउ। किसान के एफ पी ओ बनाउ। सीधा बजार सन जोड़ू। हूँ
दोसर हँ वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट योजना के सही से लागू करू। हमर सहरसा के मखाना, भागलपुर के शिल्क। मधुबनी के पेन्टिंग एकरा ब्रांड बनाउ एक्सपर्ट एक्सपोर्ट करू।
चारिम खेती के आधुनिकीकरण। ड्रिप सिंचाई जैविक खेती सोलर पम्प पर सबब्सिडी दियौ। किसाइन के मोबाइल पर भाव, मौसमके जानकारी दियौ। कृषि विज्ञान केंन्द्र के सक्रिय करू।
पाँचम महिला के सशक्तिकरण जीविका समूह महिला समाख्या के मजबूत करू। सिलाइ, ब्यूटी पार्लर अचार, पापड़, मशरूम उत्पादन के ट्रेनिंग दियौ बैंक से लोन लियो दियौ
छठम युवा के स्किल डेवलपमेंट, आई टी आई कौशल विकास केन्द्र गाम गाम खोलू। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर सिखाऊ। डिग्रीसँ बेसी स्किलके माँग छैक।
साातम डिजिटल कनेक्टिविटी हर पञ्चायत मे ऑप्टिकल फाइबर फ्री वाईफाई, सी एस सी सेंटर के सक्रिय करू। किसान, छात्र, महिला सबके डिजिटल साक्षर बनाउ
आठम पर्यावरण गाम मे पोखिर ई ईनार के जीर्णोद्धार करू गाछ लगाउ, जल संचरण संरक्षण करू, प्लास्टिक मुक्त गाम बनाउ गोबर गैस प्लांट लगाऊ खादो भेटत, गैसो
नवम संस्कृति के संरक्षण मैथिली भाषा, लोकगीत सामा चकेवा, मधुबनी पेंटिंग के बढ़ावा दियौ टूरिज्म के विकास करू लोक के अपन गाम पर गर्व होउ।
आ सबस जरूरी जनता के जागरूकता अपना अधिकार लेल लड़ू। वोट सोची समझी के दियौ काम नहि करै वाला मुखिया के अग ली बेर हराउ आर टी आई स सवाल पुछु
हँ दीदी सरकारके सङ्ग सङ्ग हमरो सबके बदलय पड़त। गाम के गली, सड़क के सफाई खुद करू भेद भाव, जाति पाति खतम करु बेटा बेटी मे फर्क नहि करु
प्रवासी बिहारीके सेहो रोल छैन। जे बाहर कमा रहल छथि जे गाम में स्कूल, लाइब्रेरी, अस्पताल लेल दान देथू। अपन अनुभव गाम के युवा के संग शेयर करथू।
हम सपना देखैत छी हमर गाममे चौबीस घंटा बिजली पक्की सड़क, साफ पानी, बढ़िया स्कूल अस्पताल, हर हाथ मे काम किसान खुशहाल, महिला सुरक्षित, बच्चा शिक्षित
ठीक अछि दीदी हमर एकटा कॉल आबै छै बाद में कॉल कर लेब।
राम राम दीदी जय मिथिला जय भारत।
जय मिथिला जय भारत।